हेलो दीदी प्रणाम की हालत छी प्रणाम हम ठीक छी अहाँ सुनाउ सब ठीक
हँ दीदी सब ठीक अछि सोचलहूँ अहाँके किछू देर बात करि आब त त्यौहार सेहो नजदीक आबि रहल अछि
हाँ सही कहलिए त्यौहार कें नाम सुनतै मन ख़ुश भ जायत अछि हेलो थोड़ा बहुत शुरु क देने देने छी घरक सफाई साफ सफाई चलि रहल छी
हमरा त त्यौहार मे घर सजायब बहुत नीक लागैत अछि
हाँ खास एगो दीप जलायब आ रंगोली बनायब मे बहुत मजा आबे छी
दीदी अहाँ एहि बेर कोन कोन पकवान बनायब
आवाज न आबै छो तनि आओर दूर जाहिं त
दीदी अहाँ एहि बेर कोन कोन पकवान बनाएब
हें सही कहलिए मा - हाँ दीदी खासकें माअ कें हाथ के मालपुआ बहुत याद आबै छी
हाँ दीदी खासकें माअ कें हाथकें मालपुआ बहुत याद आबैत अछि
सही कहलिए दीदी माअ जंका स्वाद त आब कतौह नहि भेटायत छी
त सभी मिलीक पुजा करै छ छलु खाना बनबैत छलहुं
दीदी यदि आ छी बचपन मे हमसभ नया कपड़ा ले लेल कतेक उत्साहित रहैत छलहूँ